हेलो
हँ
की हाल चाल
ठीक छै
आओर मौसम केहन
मौसम ठीके छै बहुत दिनके बाद फोन कयलहुँ
हँ कतेक घरमे बुझैत छियै ने कतेक काजसँ रहैत छै घर अङ्गनासँ फुर्सत नहि भेटैए तऽ की करब फोन
सही बात छै काजे उदम तक तऽ लोकके रहै छै लोकके ओहिसँ फुर्सते नहि भेटे ठ
एखनहु काजे कऽ रहल छी बरतन धो रहल छी कहु नय सोचै छि एक बेेर फोन कऽ ली
अच्छा आओर आइ की तरकारी बनल छलए
आइ भात राहरिकऽ दालि आओर परोड़के भुजिया
ह्म ह
तते गर्मी छै छैना किछु खाइके मोनके थोड़े करिते नहि छय
मौस माछ नय चलैए
हँ चलै छै
हँ गर्मीए बड्ड छै
तत गरमी आदमी छै जे किछो आदमीकेँ खायके मोने नहि होइ छै अहाँसभ ठीक छी
हाँ ठीके छियै
बाल बच्चा सब
बाल बच्चा सभ ठीके छै
आ ओम्हर मौसम केहन अछि
मौसम छै कखनो बारिश होइ छै दू बुन्नी भर भेल अहाँके आ तकर बाद फेर अहाँके धूप रहै छै
सेम एमहरो भ रहल छै
ह्म साएह मौसम सब जगह छै नया ताजा तऽ एखन तऽ किछ नहि छै नया ताजा की हेतै
आब तऽ मलेमासो हटलै आब तऽ बिआह दान हेतै
हाँ मलेमास तऽ हटि गेलै बिआह दान हेबाक चाही
हूँ
तऽ लागल छै
चाय पानि भेलै
नहि एखन तऽ नहि भेलै कनि देरमे हेतै
ठीके अपन सभकेँ तऽ चारि पाँच बाजै छै की चाय हेबाक चाही
हाँ पनपियायके समय होइ छै न
हूँ
पहिले तऽ होइ छलै आब तऽ कनि कमो होइ छै पहिले जे खेतमे काज करैय लाए जाइ छलै गाछीमे काज करैय लाए जाइ छलै ओहिमे अहाँके पनपियाइ लऽ कऽ जाइ छलै जोनस
हम एखनो बड्ड फर्क भऽ गेलैए
हाँ जोन सब के पनपिया लऽ कऽ जाइ छै
हाँ आओर कहियौ
एगो रोटी रहै छलै ओहिमे सोहारी रहै छलै नून रहै छलै मिर्चाइ रहै छलै
अचार रहै छलै
प्याउज रहै छलै
अचारो रहै छलै
हाँ अचार कम सम रहै छलै अचार रहै छलै
तेँ ने पहिलुका आदमीसभ ज्यादा दुरुस्त छै न एखुनका जमानाके हिसाबसँ पहिलुका देखियौ दादी नानी सबके देखियो देखखियौ तऽ कते जतेक काज राज ओत
आ तऽ हमर नानी के नानी एक एक सए सालसँ ऊपर जियैत छथिन सेहो एखन बढ़ियाँ हृष्टपुष्ट छथिन
तऽ अपन क्रियाक्रमसभ टा अपने करै छथिन आबक लोको ओतेक दिन जीतै हूँ आब लोक ओतेक दिन जीए नहि सकैए या
हेलो
हेलो हँ तैँ कहलहुँ आ हँ कनि कनी रहै छिय की करबै
हूँ
तैं न आबक लोक ओते दिन जीतै
नहि आबक लोक कहाँ आबक लोक कहाँ जीतै किएकि खानोमे मिलावट रहै छै ने
पहिले शुद्ध खाना खाइ छलै आदमीसभ आब तऽ
अब अशुद्ध खाना
हँ तेल मसाला खाली रहै छै
ह्म छुच्छे तेले मसाला रहै छै
हूँ तमे कुटब बुनुआ सब होइ छलै अपने से कुटै छलै धान अहन चाउर होइ छलै आब देखसऔ पहिले ठीक छलै
हँ
आओर कहियौ गामके हालचाल कहियओ किछु
गामके हालचाल ठीके छै
आर कृछ नया नया ताजा सब कहियौ
नया ताजा कएह चलि रहल छै चलि रहल छै
माथो वाली काकीे जे कुकुर काटि लैत छल ठीक छथिन
हँ आब ठीक छथिन
सुयललखन
हँ देलखिन सुइया सुइया से हुनका बड डर होइ छनि
आ लच्छा कुसरोसभ बड्ड छै
ह ई तऽ छैहिए
पालयके शौखो बड्ड छै लोककेँ
ह्म पलयके शौको बड्ड छै लोकके पइस लै छै खुआले नहि पारै छै
पोस कऽ रोडपर छोड़ि दै छी
ह्म एखन सीरियल देखै छलहुँ हम अहाँकेँ
अच्छा कोन सिरियल देखै छल
अहिना एकटा धारवाहिक छलै अहाँके से देखै छलियै
हमहूँ उएह काज राज कऽ कऽ तहन जायब देखब
ह्म्म
काजो राज बड्ड भऽ जाइ छै न एकखन नहि करियौ तऽ रातिमे भऽ जेतै
हूँ से तऽ छै
आओर बौआ सभके बिआह दान कहिया करबै
बिआाह दान करबै देखै छियै लोकसभकेँतय कहने छियै यहाँके
नजर पर कोनो
नहि कहने तऽ छियै बहुतके देखियौ नीको लड़का लड़की भेटै तहन साएह तऽ गप्प होइ छै
हाँ से बात छै आइके युगमे ई हेनाइ बहुत पैघ चीज छै
हूँ निभाय लिया आदमी सएह बड़का बात
बहुत बात बहुत पैघ बात छै
हूँ
नहि जे समय छै तहि हिसाबसँ
हूँ
बदलाव अयबाक चाही न सभ चीज बदलबैत तहन न नहि बदलबै तऽ फेर अहूँके दिक्कत या सामनेवला जे आयत तकरो दिक्कत
हँ सब दिक्कत हेतै दिक्कत तऽ हेतै तऽ मुदा सभकेँ दिक्कत हेतै
चलै छै न दिनमे
नहि सुतल नहि छलै
हूँ तैँ हाफी आबै या
हूँ
मौसमो कनि भऽ गेल छै सुतैएवला
हाँ सुतैय वला मौसम केने छै
आ मैया मौसम एनाहिं नहि मौसम के नहि अछि पानि भेल हन नै एखन लेकिन मौसम केए ने अछि
सब छै एत्ते नै
एनाही मौसम रहतै तऽ सेहो ठीक छै पानि होइसँ बढ़ियाँ एनाही
हाँ पानिके लेयरो तऽ सुखि जाइ छै न
हँ आ नहि हुओ लागै छै तऽ भऽ गेलै भऽ कऽ खतम भऽ जाई न लादि देतै तऽ लदले रहि जेतै चारि दिन पाँच दिन तऽ फेर कपड़ा लत्ता सुखयमे सेहो दिक्कत भऽ जाइ छै
हूँ
बच्चावला घरमे तऽ बुझितै छियै एक साएह कपड़ा होइ छै
एक साएह कपड़ा होइ छै काजो उदम त बढ़ रहै छै लोक
बट बट बट भोर सुति उठियौ राति सुतय लेलए जइयौ बिछओनपर जखन तक तखन तक काजे रहै छै आब
ह्म काज उदयमता तऽ रहै छै लोकके की लोक की आब तऽ एहन भऽ गेलै हें कि दोसर अला आदमी तना ओने निकाल सकैत छै
हँ की करबै
इए तऽ लोक आइ काल्हि भऽ गेल बहुत बिजी भऽ गेलै हेनसभ
आइ काल्हि केओ ककरो नहि देखै छै हँ हँ करबै समय गुण सभकिछु बदलै छै
हँ
िन मुदा पहिलु्के लोकसभ जे छै ने उएह बढ़िआँ छलखिन
ह्म
आइ काल्हिके समयके गुना पहिलुक्के जे छलखिन उएहसभ बढ़िआँ छलै
हँ
एतेक फोन फान नहि ने छल तऽ लोकसँ लोक जुड़ै छलै बैसै छलै बातचीत दस रङंगग चुग दस रङंगग चुगलिए होइ छलै लेकिन होइ छलै ने भेँट तऽ होइ छलै सभके सभ आइ काल्हि तऽ केओ ककरो देखै नहि छै